ह्
हैलो।
हा, हरे माधव जी।
हरो माधव दीदी, ठीकु आहियो?
हा हाठीक आहियां।
ॿियो ॿुधायो?
बस ठीक आहे सब, तव्हां ॿुधायो? मां भाॼी थी ठायां।
साॼी भाॼी था ठाहयो?
लौकी और दाल चांवल
अच्छा
हा चांवर रात जो, बस सब बढ़िया ई आहे। तव्हां ॿुधायो छा था कयो?
हा असां बस वेठा आहियूं, हाणे चाय काढींदासीं दुकान ते मोकलींदासीं।
अच्छा, पो दुकान वेंदासीं छा?
न हथों हथ, ॿारहं त मोकिलींदम
हा
अच्छा अॼु न वनरों आ दुकान ते?
छो भाई?
अॼ घर में ही आयो न
घर में आहियां, ठीक आ भाई, आराम कयो अज है न।
हा, ॿियो ॿुधायो?
बस बढ़िया ही आहे, तव्हां ॿुधायो?
थदड़ी वदड़ी मनाईंदा आयो? महालक्ष्मी
हा सभ मनाईंदा आहिन न भाई।
ॾे कंदा आयो ॾेढ?
छा?
जेठ हा हा ॼेठ भी कंदा आहियूं हा। कॾी आ ॼेठ?
ॼेठ च मंगल जो हा। ॿियो घणा ॿार थव?
ॿ
ॿ छोकरो छोकरी?
हा
अच्छा मूंखे छोकरो छोकरी
अच्छा, छोकरी छा कंदी आहे त?
छोकरी मन कॉलेज पढ़ंदी आ, आऊं कंदी आ जॉब भी कंदी आ
अच्छा ठीक आ
हा आऊं ॿियो सभ बढ़िया?
ह, फ्री वेठा आयो छा इन मेल? घर में त अठ माण्हू आहिन भाई।
अच्छा, केर केर थव?
ॿ टे फैमिलीय आहिन असां
अच्छा
हा टे फैमली आहिन।
अच्छा
हा अऊं तहां?
असां चार ॼणा आयूं घर में।
बस अच्छा अ छा कंदा आहियो तांह
असां मां वेंदीयां जांब में वेंदीयां शाम जो ऐंऊ गीचा पापड़ गीचा वीचा ॿि कंदी आहिया जलेबी बीन में
अच्छा आदर जो त मूंखे मोकिलजो भाई गीचा ॾींदो मूंखे
हा
मोकिलियो हिकु किलो खींचो
हा हाणे सीजन ख़तम थी वई आ हाणे लेकिन बरसाति में बंद आ कमु
अच्छा आहे कोन खीच विच
न न हाणे सभु ख़तम थी विया आहिनि बसि हाणे किलो खनि बचा आहिनि खीचा बसि
अच्छा किलो त मूंखे न ॾींदव छा तांह
हा वठिजो न हम बाक़ी स ने त बि ख़तम थी व स सामान
हा बरसाति अची वई न
हा बरसां सभु ख़तमु थी वियो कल्ह बि ऑडर त ॾेई छॾियो कल्ह बि
अचछा
हाणे त ॿ ट्रे महीना न ठहंदी आहिनि बरसाति में
न ठाहींदो अ थधि में ठाहींदा आहियो
हा थध में ठाहींदा आहियूं
अच्छा
थधि में ऐं गर्मी में ॿई ठाहींदायूं
हा
अक्टूबर में चालू करे छडिदायूं ठायिण
ह ठहंदो आहे अक्टूबर में
हा हा ठहंदा आहिनि न खीचा जलेबी कचरियूं वचरियूं न ठहंदीूं आहिनि जेल कचरियूं न ठहंदीूं आहिनि चि नि ठाूंी भईिले हूंी
जलेबी ठहंदी आहे ह सुठो आहे भाई
हा तांव्ह ठाहींदा आहियो
न न ठाहींदी आहियां मां भाई तॾहिं त चवां थी न की गीचो डीजो करके मूंखे
हा
ॾींदो न खिचा मूंखे हिकु किलो
हा हा
त मोकिलजो हा मूंखे हा ब्यो हा सभ बढ़िया ई आ
अच्छा
सभु ठीकु आ भाई
थी वियो रोटी अञा तयारी थी हले
न दालि ठही वई आहे मनंटंदमि हिन मल अ लौकी ठही वई आहे चांवल पो ठाहींदमि अठ वॻे कणे
अच्छा
हा
असां जे धर इ देर सां ढवंदी आ देर सां ठाईंदा ऐन कल एकादशीया विर्त चांवर ठहंदा न असांजे घर में, फुलका पचंदा आहिनि।
हा
त राति जो जेको खाधऊं उहो करे ॾींदीमनि।
हम्म
हम्म, पराठा खाधायूं या कुझु
असां त खाईंदा आहियूं भाई चांवर- वांवर सभु।
असां न चाणींदा आहियूं एकादशी ॿियो ॿार घणा वॾा थव तव्हां जा? हलो, हलो हलो, हलो हलो